हेलो नमस कार ओर बतैये न अहाँ के हाल चाल कैसन छै
जी मेरा हाल चाल सब नीक छै अहाँ अपन बताइय ने अपन अपने के हाल चाल स सब कैसन
हाँ हमर हाल चाल सब नीक छै और बताबै छी अहाँके खाना भऽ गेलै
जी खाना पीना तऽ भऽ गेल छै अभियए तऽ तनी देर पहिले खाना पीना खैले छी आज बड़ा तनि सुतले रहै छी रात भर दिन भर एले बड़ खाना पीना सवेरे ही खा लेेले छी
हँ अहाँके मातो जी कहयि रहलथिन हाँ अहाँके बहुत सुते छी ह्म ओर बताबै छियै ने हाँ बोलियए ना
अहाँ के तरफ से आवाज साफ न आबै छै लागै छै नेटवर्क प्रॉब्लम छैइश
हां कभी कभी हो जाइ छै अब साफ अबैइ छै
जी आब पुरान नएका होइ छै
हँअ् उ कबो कबो फंस जाय छैइ आ नेटवर्क न रहै छै न तऽ ओकरा के का कर सकै छै
जी ई त बात हमहुं समझै छियै कि कोई काहि कर सकै छै और बताई न मोतिहारी तऽ डिजनीलैंड लागै छै
आँय
मोतीहारी मेला लागै छै
हां मोतिहारी मेला लागै छै अहाँके कैसे पता छै
हम ओदिन ना गेल रहै छियै तऽ हम देखले रहै छियै
ओ अहाँके हमरे साथ न गैल छियै गयल रहल छी
ओकरा बाद एक दिन आरो न गेल रहै छियै तऽ ओ दिन देखले रहै छिअई त बड़ा चीज लगा देेले छिअइ झूलुआ उलुआ सब लगा देेले छै लन्दन न पाँच दू तीन दिन मे चालू हो जाइ छै लागे छै कालू से होइये जाइ छै हमरा खेयाल से काहे कि ओ दिन देखले रहैइ छिये तऽ आगे के सब तैयार करत रहै छी
हूंअ्
तऽ उहे हमरा लागै छैइ तऽ कर देेले होइ छैइ लागै छैइ
हँअ् तऽ ले चलबै दू तीन दिनमे लाग जेतैइ मेलबा ने तऽ अहाँ के ले चलैइ छी ले चलबै न
हँअ् ओमे कथी खर्चा कर के तब ओयमे कथी छैइ ओईमे तऽ रातमे न मेला लागल छै तऽ हमनी केे चारि बजे से जएबे करै छै तऽ आबै कब छै
तऽ का हो गेइल छै अ छओ बजे आ जाइ छै
दू घंटामे नानू मजा आबै छैइ मेला घुमेमे
अय दू घण्टा बहुत छे
अच्छा आहां कब जाइ छै अपन मोटरसइकिल लाबे
हम जाइ छै सतरह तारीख के चल जाइ छै शाम ले
ओ आ ओने से आबैइश छियइ कब
ओन्ने से आ जाइ छै हम बता दी आहाँ से कि ओने से सोचै छै आबे के दू तीन दिन बाद
ओ
माने जादे दिन जादे दिन न रहैइ छै एकाएक कि होटल बुक कऽ के रहे के पड़तै तऽ ओहिसँ सोचैय छियै कि जल्दी चलै चलै हाँ
ओहो तऽ मोटर सइकिलवा कितना दिनमे आतै
दू तीन दिन मे
अहाँ जहिया आय छी ओहियो मोटर साइकिलो आबै छै
हाँ बसवे के जौड़े आबैइ छै बसवा के डिकिया मे लाद लेवै छै बनवा के मोटरसाइकिलया आ हँ ओहि तर बनवा लेबै छै फेर बासवा के डिक्कीआ मे चढ़ चढ़बा ले छै आ फेर चल आबै छै
ओ तब तऽ सब नीके छै की
हूँ सब नीक छै सब पहिलहि बात उत हो गेल छै बस वाला से हूँ
तब तऽ आओरी बन्हिआँ छिकी। सभ जल्दिए जल्दी हो जाइ छिकी
वहाँ जायके हम हमनी ना होइ छै तऽ बिहाने भेले हमनी चल अबैइ छी सोंचैइ छै
हमनी जादे दिन ना रहैइ छी हमनी सोच लेलेे छी पहिलही
ओ चलू तब तऽ बड़ा नीक सोचले छी अहाँ के बसवा से आबे मे कितना समय लागै छै
वहाँ से बसवा आवेमे आहाँके बता दी कि आ उहे अ बारह घण्टा अठारह घण्टा
ओ बारह से अठारह घंटा
हँ बारह से अगर बस नीक से चलते स्पीड मे चले छै तऽ बारह घंटामे पहुँचा देै छै आ न तऽ तऽ रुक रुक के चलै छै सवारी बड़ा बस तऽ ऐस रुक रुक के चलै छै तऽ सत्रह से अठारह घंटामे यहाँ ले आ के पहुँच चा दै छै पीपरा कोठी
आ पिपरा कोटी छै तऽ अहाँ तऽ अपनो मोटरसाइकिलो चला के आ जाइ छी की
ओहि से नू हम सोचे छैे कि मोटरसाइकिलिया ओतहि बनवा ले छै तऽ पिपरा कोठी उतरतै तऽ ओहिमे तेल भरवा के आ पेट्रोल भरवा के ओहिमे आ जाइ छै घरे
जी जी बड़ा अहाँ नीक सोचे छै सवसे बढ़ होइ छै
हँ हम पहिले का हमरामे भगवान एगो खूबी देले छै छथिन कि हम काम करे से पहिले ओकरा के इमेजिन कऽ लेवे छिये पहिले ही दिमागमे सोच लेवे छी बना लेवै छै सब तब आ तब ओहि अनुसार काम करै छै एको गो से गलत न करै छै
जी जी जी चलू तऽ अहाँ बड़ा अच्छा खूब देेलथि
हँ काम करे से पहिले अहाँके अहँके कबू देखम ईसभ मे होइ छै खूबी अहाँके पहिले दिमाग शान्त कऽ कऽ ओ कामवाके बारेमे छै से सोचि लेबै छै ने तऽ सारा तऽ अहाँके दिमाग चैट जी पी टी छै चैट जी पी टी के तरह सारा क्वेशस्चन एंसर सारा फोटो उटो सारा बना के दे देय छै सारा कैसे काम करे के छै खाली दिमाग शान्त रहे के चाही अहाँके
हँ अहाँ सहिए कहै छी चलू तऽ हमहुँ देखै छीिय कोशिश करे छी हमरो दिमाग चैट जी पी टी बन जाइ छै
ह्म आओर बताबै छियै ने अहाँके खाना भऽ गेलै
जी हमर खाना तऽ भऽ गेल छै बड़ा खाना भेललै आ बड़ा नीको हम तऽ खैयल छी भात खैली तरकारी खैली घिउराा के सब्जी खैली य कांदा के सब्जी खे इे सब तऽ खैले छी के जादा कुछो खैले छी अहां कथि कथि खैले छी
हम तऽ खैले छी आज
भात दालि खैले छियै फेर सब्जी खैले छियै फेर सलाद खैले छियै चटनी कचा आम ह मिर्च पुदेना सेनधा नमक चटनी खायले छी आलू पनीर के आ मटर के तरकारी खायले छियै बड़ा नीक लागे छै बड़ा स्वादिष्ट लगै छै अहाँके बता दू दिल खुश हो गेल छै खा के आओर बतबै छियै ने अहाँके खानामे कथी कथी बनाबै आ जाइत छै
हमरा खाना में तऽ बड़ा चीज बनावे आ जाय छै जैसे आ जाय छै पनीर के तड़का प बनाबे आय जाै छियै आम के रस बनावा जाइ छै ओकरा बाद दाल बनावेिया जाय छै भात बनावे आ जाय छै ई सब बनावे आब जाइ छै आ ओ हो खूब नीक बना लेबे छिय हम आ बड़ा सु नीको लागबो करे छै खाय म
हँ ई तऽ बात छै आओर बताबै छी ने अहाँके माता पिताके स्वास्थ्य सब नीक छै ने सभलोग स्वस्थ छै न सभलो खाना पीना खा लेलीयै
जी सबके स्वास्थ एकदम नीक छै सब लोग एकदम स्वस्थ छै मात जी पिताजी दादाजी सब स्वस्थ छै उपर के सब लोग खाना पीना खा के सुति गेल रहे छै अभी अभिय तऽ तनी देर पहिले सब बिछौना झाड़त रहे छै अब त सब सुतियो गेल होय छै चाहे सुते गेल रहे छै छै
हँ ई तऽ बात छै और बताबै छी ने अहाँके औरीक के मौसम कैसे न छै
एने के मौसम बड़ा गर्मी छै की कही अहाँके बताउ हम एतना गर्मी छै हम समझा न सकै छी कि कितना
ह ह ई पता छै ई समु मे परिवर्तन भए के कारण ई सब भेल छै समुद्र ग समुद्र के पानी गरम होय छै ने ओहि से भारत के बहुत ऐसन इलाका छै छै जहाँ पे गर्मी बड़ा बढ़ै छै ओहिस कारण अ न त न होइ छै आ बरिशबा हो जाइ छै ने तइका राहत छै नहि तऽ आओरो बहुत गर्मी पड़ैत छै भारत त भट्टी बन जाय छै गर्मी के अब त तहिा राहत भी छै अभी कछो नहि छै अभी बारिशबा जब नहि होइ छि न होतै न तब अहाँकेँ देखबै कितना गर्मी पड़ै छै
हम तऽ सुनै छियै कि सितम्बर तक बारिश बारिशबा रहै छै कदनी सितम्बर तक दिक्कत होइ छै
हाँ सितम्बर तक दिक्कत होइ होतइ
ह सोचै छी सितम्बर तक बारिशे होइ छै ऊपर से भारत के ग्राउंड वाटर धरती के नीचे वाला पानी पियै वाला पानी आओरी
हँ हँ हँ भारत के नीचे जल स्तरीय स्तर बहुत जायदा कम होइ छै धीरे धीरे कम होइ छै होतै न होइ छै आ अगर ऐसे ही गरमी बढ़ैत छै ने त धीरे धीरे सूखा पड़ जाइ छै आ पानी नहि आबै छै बहुत भूखमरी बरहै छै किसान सब तंग हो जाइ छै किसान सब अच्छा फसल अच्छे से न उगा पाबै छै ई सब दिक्कत होइ छै
सबके पेड़ पौधा लगा ल गा के सबके मतलब मौसम स्थिर रखे के
हँ अब केितना केहू अब अब तऽ पेड़ पौधा इतना ने कटा गेल छै कि कितना केहु पेड़ पौधा लगतै जवन पेड़ पौधा पचास साल से साठ साल से पुराना पुराना जंगलमे पेड़ पौधा रहे छै उ ओत कटा गै छै आ ओ तऽ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करै छै बड़ा ऑक्सीजन निर्मान निर्मा निर्मित करै छै ओ तऽ सब पेड़बा पौधा कटा गेल छै अभी लगओतो जाइ अभी अहाँके लगेबै चाहे हम लगेबै केहू लगेतै त पेड़वा पौधा न न मने छोटे से ने बड़ा होते य ओ त बड़ा बड़ा पहिले ही पेड़ काट देवल छै कम्पनी इमारत बैठाबै लए तऽ ओ अब ओइसन थोड़े न होइ छै आब तऽ बहुत क्षति भऽ गेलैय अब केहू नहि रोकि सकै छै आ मौसमके प्रचण्ड प्रकोपके
अभियो मतलब समय छै अभियो मतलब बड़ा
अब जे अब अब समय न छै अब अब देखबे आहांके अब आब समय ना छै अब ठंडी की दिन मे गरमी पड़तै आब देखबै अहांके हम कहैत छी ना पहिले से बहुत लोग वैज्ञानिक से समझाबै छै भारत के चाहे औरो देश के कि पेड़ पौधा मे